आ कतेक दिन बाद अहाँके देखने छियै मोन कतय प्रसन्न भऽ गेल अहाँके देख कऽ हमरा
हुँ आयुष्मान भवः आयुष्मान भवः नीक जकाँ रहूं यौ हमर दुलारी भतीजी आबि गेली कते काल भेलौ गाम एला काॅलेज स छुट्टी भए गेलौ की।
हँ कक्का बस एक घंटा पहिने पहुंचले छियै कॉलेज मऽ गामक पाबनि लेल दस दिनक छुट्टी भेल अछि। तै सोचलहु कॉलेजक हॉस्टलमे रहि कऽ की करब गामी चली जाय आ गामक जे सुख अछि ओ शहरक बन्द कोठरी मे कतऽ अइ।
एकदम नीक कहल गाम तो गाम छै हो आब तऽ शहरक चकाचौन्ह मे लोक अपन माटि पानी के बिसराइत जा रहल छै तोहरी सोच देखी कऽ मोन गदगद भए गेल। ई बता रास्ते मे कोनो तकलीफ तऽ नै न भेलौ। आ गाड़ी समय पर छेलौ की लेट।
नय कक्का ट्रेन तऽ एकदम समय पे छल मुदा स्टेशन से गाम आबय वला रास्ता मऽ जतय ततय सड़क टूटि गेल अछि ताहि टेम्पू स आब औमे कनि ककरो किछो भऽ गेल बाकी सब ठीक छै काकी कतै छथि देखाय नहि रहल छथि
अरे तोहर काकी घरक भीतर मे तोरा लेल मखानक खीर आ तिलकोरक तरुआ बना रहल छथिन ओकरा जेना ही पता चललै, जे तोहर ट्रेन आबे वाला छौ ओ रसोई घर मे लागी गेली जा ओकरा सँ भेंट कऽ आब
बाह तिल करुआ तरौआ आ मखानक खीर सुनते ही मुँह मे पानी आबि गेल हम एखनीए जा के भेटाए छियै मुदा पहिने क अहाँ से कनि गप कऽ ली कते दिनसँ अहाँके हाथके बनायल चाय पानि नहि पिलहो अछि
आहे काहे न हम एखनही तोरा लेल एकदम कड़क चाय बनबै छियो तु थाकी गेल हेबे कनि हाथ- मुँह धो कऽ फ्रेश भऽ जा
आँहा चाय तऽ कते नीक सुभाषा छी कक्का अहा के हाथ के चाय तऽ अमृत जकाँ छै
नीक लगलो तऽ पी ई बता पढ़ाइ -लिखाइ केहन चलि रहल छौ शहर मे रहि कऽ कॉलेजक माहौल केहन लगैत छौ कोनो दिक्कत तऽ नैय छौ न
पढ़ाइ तऽ बहुत नीक चही चलि रहल छै कक्का कॉलेज मे प्रोफेसर सब बहुत विद्वान छथिन मुदा एकटा बाद खटकायत अछी
की बात छौ कोनो समस्या छौ कि
नै कक्का पढ़ाइके कोनो समस्या नैय अछि समस्या ई अछि जे शहर कऽ कॉलेजमे जतेक गोट मिथिलाञ्चलसँ गेल छथि ओ सब आपसमे मैथिली बजबै लजायत छथि ओ सब हिन्दी व अंग्रेजी बाजाक बेसी आधुनिक समझैत छथि हमरा मोन मे होइत अछि जे हमरा एतेक समृद्ध भाषा के लोक तै छोड़ि रहल अछी
हुम्म तोहर बात एकदम सत छौ बहीन ई आइ कल् के पीढ़ी कऽ सबसँ पैघ बीमारी छै अपन भाषा, अपन संस्कृति सब कटब मतलब अपन जड़ी से कटब थिके जे वृक्ष अपन जड़ी से काटि जाइ छै ओ बेसी दिन धरि हरा- भरा नहि रहि सकै छै आ मैथिली तऽ ओ भाषा छै जकरा अष्टम अनुसूचीमे स्थान भेटल छै विद्यापति कऽ देश थिके ई
एकदम ठीक कहलहु कक्का हम तऽ कॉलेजमे अपन सहेली सब कऽ कहै छियैन जे मैथिली बाजयमे कोनो हीन भावना नहि होयबाक चाही बल्कि गर्व होबाक चाही जे हमसभ माता सीता आओर यज्ञ ओ बालकक भूमिसँ छियै
तोहर ई विचार सुनि केऽ हमर छाती चौड़ा भए गेल आब धन छथि तोहर माता पिता जे तोरा एहन संस्कार देलखुन देख शिक्षाके मतलब ई नाय छै जे अपन इतिहास अपन परम्परा परा के बिसिरि जाउ असली शिक्षित ओ छै जे दुनिआ के गान सेहो राखै आ अपन माटी के सुबास के सेहो जोगा के राखे
कक्का हम गाम आबेत काल देखलहुँ जे कते रास खेत खाली पड़ल अछी पहिनेके गाममे एते खरियाली रहैत छल सब खेत मऽ धान, गेहूँ लागल रहेत छैल अब गामक लोक खेत टिकट के कर नै कर रहल छथि
की कहियौ बहिन गामक स्वरूप आब बदलि रहल छै गामक जतेक नवयुवक छथि ओसब कनि पढ़ी लिखी कऽ शहर भाग रहल छथि ओकरा सबके गाममे खेती करब निक नै लगै छै आ दोसर बात ई जे खेती आब महान भए गेल छै बिहाह खाद मजूरी सब कते महंग छै आ ऊपरसँ कखनो सुखाड़ी तऽ कखनो बाढ आ मिथिलाके किसान के कमर तोइड़ देत छै
ई तऽ बहुत चिन्ता के बात अछि जदि सब लोग शहर चली जातऽ तऽ गाममे केवल बूढ़ पुरान लोकक वृद्धाश्रम बनी क रहि जायत
हँ इस्थिति कनि ओनीये छै मुदा सब एहन नाय छथि कखनो कखनो किछु नव पीढ़ीके लड़कासब आब आर्गेनिक फार्मिंग आ मखानक खेती मे सेहो हाथ आजमाय रहल छथि तोरा जानबाक चाही जेँ हमर मिथिलाक मखान केँ जी आई टैग भेटल छै आब एकर मांग पूरा विश्व मे भए रहल छै
हँ काका हम कॉलेज मैगजीन मे पढ़ने छलु हँ जेँ मखाना कतेक स्वास्थ्यवर्धक होइत अछि शहरक मॉल मे तऽ मखाना बहुत महग बिकाइत अछि यदि हमर गामक नवयुवक सब मखानक प्रोसेसिंग अप पैकेज गामहिमे क कऽ सीधे शहर मे बेचथि तऽ कते टैग रोजगार भेटत
हूँ वाह तू तऽ कॉलेज मे पढ़ी क एकदम बिजनेस उमन जकाँ सोचि रहल छाँ यदि तोहार जकाँ सोच सब नवयुवक भऽ भऽ जाई तऽ मिथिलाके गरीबी मिटायमे कते काल लागत गामक पैसा गामेमे रहैत
हँ कका एकटा आओर बात हम गामक रास्ता मे देखलहुँ गामक रेलवे स्टेशन कतौ भीत प कतौ सुन्दर मिथिला पेंटिंग बनायल गेल अछि इ देखी के मोन कते परसन्न भ गेल
हँ बहिन मिथिला पेंटिंग आब गामक ग्रिवालसँ निकलि कऽ दुनियाक पैघ पैघ गगन चुम्बी इमारत आ कपड़ा सभ पर छाइत जा रहल छै अपन गामक कते रास महिला सब एहि कला बदौलत आत्मनिर्भर भए गेल छथि। ओ सब आब घर के चौका बर्तन स बाहर निकसी क विदेश धरि अपन नाम कमा रहल छथि।
ई तऽ महि ना के काम सबसे पैघ उदाहरण अछि। हमरा गामक दादी आ काकी सब तऽ बचपनसँ अरिपन आ कोहबर बनबैत आबि। आबि रहल छथि ओ सभ बिना कोनो ट्रेनिंग कऽ कतेक पैघ कला कारी छथि।
हँ एकदम ठीक ई कला हमर मिथिलाक स्त्रीसभक रगतमे बहैत छै। पहिने ई केवल पूजा पाठ बियाहदान धरि सीमित छल। मुदा आब एकर व्यावसायिक उपयोग भऽ रहल छै। सरकार सेहो एकरा लेल लोन आ कते रास योजना दऽ रहल छै।
हँ कक्का हमरा कॉलेज मे एकटा कल्चरल फेस्ट होएबाक अछि। हम सोचि रहल छियै जे इ बेर हम। ओतय मिथिला पेंटिंग के एकटा स्टॉल लगाय आ गाम मे कनिक सूट आ साड़ी क के सब पेंट करबा के ले जाइ।
अरे वाह कते सुन्दर विचार छौ तोहर। तोहर काकी तऽ कहबर आ नैना जोगिन बनबैमे माहिर छथि। तू बस कपड़ा आ रङ्ग आनि देहें। ओ तोरा एहन सुन्दर साड़ी बनाय देतहौं जे तोहर कलेजक सब लोग देखते रह जेतौ। तोहर एहि प्रयाससँ गामक कलाकार सभक सेहो हौसला बढ़त।
हँ कक्का एकटा आओर बात पूछु अहाँ शहर कइ ने गेलो रहे। पप्पा तऽ कै फेर कहलथिन जे कक्का के सेहो शहर ले आभी। ओतय सब सुविधा छै बड़का अस्पताल नीक सड़क चौबीस घंटा बिजली।
तोहर पापा तऽ बहुत बेर कहलखुन मुदा बहिन हमर जीव यही माटी स जुड़ल छै। एहि दलान पर हमर कते पीढ़ी बीति गेल इ गामक पीपलक गाछ ई पोखरी ई कुलदेवी क थान ईसभ छोड़ि के हम शहरके फ्लैटमे ककर फ्लैट बन्द कऽ कऽ नहि रहि सकैत छीय हौ।
हम अहाँके भावना समझि सकैत छियै कक्का। शहर मे अब सुविधा तऽ अछि मुदा गामक जे अपनापन जे शान्ति आ जे शुध बुध अछि जे कतहु नय भेटैत अछि। शहरमे बगल के फ्लैट मे की रहैत अथि सेहो लोक नय जानैत अछि।
एकदम ठीक कहलक। गाममे यदि कोनो एकटा घोरमे विप्त आबैतऽ छैय। तऽ पूरा गाम ओकरा दुआरि पर ठाठ ठाार भोऽ जाय छैय इ अपन शहर के पैसा न खरीद खरीद कऽ जा सके छैय। मुदा तोरा सभक जकाँ नवा पीढ़ीसँ हमर एकटा आग्रह छऔ
त कहू कक्का की आग्रह छी अहाँके हर आज्ञा हमर लेल सिरोधार रहै छैय।
देखु आग्रह इ छः जे पढ़ाई लिखाई कऽ कऽ जकर जे इच्छा छैय ओकर नौकरी करोै। विदेश जाउ - शहर जाउ वर्ष मुदा अपन गाम के बिसरि नहि जाउ वर्ष मे कम से कम दूइ बेर गाम जरूर आउ अपन पाबनि तिहार गाम में मनाउ आ जदी सामर्थ्य होइ तऽ ग्राम विकास लेल इस गामक स्कूल वा अस्पताल लेल कनि योगदान जरूर दियौ।
हँ कक्का हम अहाँके बचन देत छियै कि हम कतोै पैघ अफसर बन जाइब मुदा अपन मिथिला आ अपन गामक कखनो नई बिसराईब। हम प्रत्येक बचछर गाम आबब आ गामक लड़की सभक पढ़ाइ लेल जतैक भऽ सकैत मदद करब
वाह जियत रहूँ तोहर ई बात सुनि कऽ हमर मन हरखित भऽ गैल जा आब काकी तोहर कतेक कालसँ बाढ़ जोहि रहल छथिन जा कऽ खीर तरुआ खाय ले हम तनि अपन काम मे जाय छी
चलू ठीक छै कक्का गौर लगे छियै
हँ खुश रह जुग जुग जिऔ